जय गुरू, हरिओम-हरिओम।
केड़ो हाल आ?
बस मां त सुठो आयां तां ॿुधायो?
बस असां ॿि बढ़िया मज़े में ॿयो तां छा पया कयो?
मां? मां उय ई चवां तो की मां भ ॾह क्लास ॼो ॿार तो ॻालायां हीअ टें पास कई आ मां यारें में अची वयो आयां।
अच्छा-अच्छा तां ॾह क्लास ॼा ॿार आयो बेटा?
हा मां हींअर यारें में आयो आयां हींअर। त वई कॉमर्स वती आ मां हींअर यारे में आयो आयां।
अच्छा-अच्छा सुठी ॻाल आ ॿयो तां घणा भावर आयो?
असां ॿ भावर आयूं हिक मां ऐं मुंजो वॾो भा आए हिक।
अच्छा भेण कोन तव तांखे?
न भेण कोने असां ॿ भावर आयूं। मां ऐं मुंॼो वॾो भा मूंखां चार साल वॾो आ मुंॼो भा।
अच्छा-अच्छा उयो पढ़ंदो आ केड़े क्लास में पढ़ंदो आ बेटा?
उयो-उयो कॉलेज में आ कॉलेज सैकेंड इयर ऐं मां इलेवेंथ में आयम।
अच्छा-अच्छा ठीक आ सेकेंड ॾींअर में पो हुन केड़ो सब्जेक्ट खयों अईं?
सेकेंड ईयर में हो हीयर बी बी ए तो करे त बीबीए हुनखे फाइनल इयर तो हलेस हुनजो।
अच्छा-अच्छा लास्ट ईयर अच्छा-अच्छा फाइनल ईयर तस। सई आ पो उयो अॻते हली जॉब कंदो की दुकान छा ॼी तव तांखे?
असांखे दुकान हुनॼी कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, पर्स हिनन मतलब जनरल स्टोर टाइप आ। -
अच्छा-अच्छा ठीक आ पो तांजो वॾो भा शा कंदो पढ़ाई कंदो अथस मन की दुकान ते वियंदो छा कंदो?
हा मुं ॼो औवॾो भा त हींअर त दुकान ते वेहंदो आ कुछ टाइम खा छो हींअर पापा वगै कराय थोड़ो कम वम। हुन लेकिन पढ़ंदो बि आहे। साइड बाय साइड स्किल, स्किल्स कंदो आहे पंहिंजी।
अच्छा-अच्छा। हा, अॼु-कल्ह समाई में - - पढ़ाई जी ॾाढी वैल्यू थी वई आहे न। धंधनि में उहे कमायूं रहियूं कोनन। तो, ज़रूरी आहे ॿारन जो पढ़ण। अॼु-कल्ह ऑनलाइन माण्हुनि जो धंधो पूरो ख़तम करे छॾियो आ।
हा - -
ज़रूरी आहे माण्हू पढ़े-लिखे, ॿार साइड स्किल्स करनि। हुन जी ॾाढी वैल्यू वधी वई आहे अॼु-कल्ह डिग्रिन खां। त पो नौकिरियूं झटि थी मिली वञनि, डिग्रियूं नथा ॾिसनि माण्हू। साइड स्किल्स था ॾिसनि पिया।
हा त उहो उहो बि करे पियो थो। ऐं मां बि हींअर रहंदो आहियां, त मां बि स्कूल हींअर चेंज कयो आ। मां आई सी एस सी हूंदी सेवंटी तांई- - हुन खां पोइ हाणे एम पी बोर्ड। हा, त हुन एमपी बोर्ड में हाणे